हेलो
हू, की हाल चाल अए?
बढ़िआ।
आओर, आओर कहियौ।
बढ़िआँ, अहाँ कहियौ?
ठीक, की सब भ रहल छै?
किछु ने, ब्रह पूजा हते, आ हमर सब के, ए के तैयारी चलि रहल छै।
अच्छा! ब्रह्म पूजा, है।
आ
भ सकै या एहमर भ गेल होई।
बायह मिनट बात भेल।
ह, खाना- पीना भ गैल
नहि इम्हरे छी कनि, दवाइ ल ल जाइ छै‌ नहि हम महादेव नहि मनबायब आब।
ओ।
हम कनी आबि गेल छियै, छोड़ के दवाइ ले ले, सुइया।
ओ, की भऽ गेल छलै।
काल्हि कनि कपार फाटि गेल साँझ मे।
केना?
हओ ठोकर मार देलक। तैई दुआरे।
अच्छा! हँ।
अहाँ सभ के भ गेलई?
हँ, हमर सबे भऽ गेलय।
तऽ आओर सब कहियौ।
आओर। की सब होइ छै?
की सब भेलैया?
किछ नय, बस एना ही बैसल छी, खाना -ताना खा के एलौ है।
ओ।
अहा के भ गेलै खाना- पिना?
नय नाास्ते केने रहियै, खाना अखने नहि भेलियै, आब
अच्छा! और अहाँ कतय, कतय यए अहाँ के घर?
आय, पण्डौल के पास।
अहाँके कतऽ यऽ? चौड़ी भेल हमर घर।
हमर स हमर भेल बेनीपट्टी।
काइलो त अहीं से फोन केने रहियै नऽ?
हँ और कहियौ पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल छै?
हँ चैल रहल छै।
कहिया ए्ग्जाम छै?
फरवरी मे शायद छै नऽ।
अच्छा अथी बला टूवेल्थ बला।
हूंह फर- मार्च मे शायद नऽ फरवरी या मार्च मे।
फरवरी हँ फरवरी मार्च मे जनवरी मे हँ, जनवरी फरवरी मे।
हूं
और कहियौह।
और सब बढ़ियां अपन कहियौ।
ह अपनो ठीक छै सम।
गर्मिये बहुत जादा छै एमहर।
ओ बहुत गर्मी छै बारिश ओमहर नै भेलए।
नय।
एम्हरो नै भेलैए बारिश बहुत तेज धूप छै निकलल।
इम्हरो छै आ तै पर हमर सबके आय पूजा छै त और जादा एखैन दिक्कत छै।
हॅं आय तऽ पूजा हेतैन।
काइल्ह जाय छलौं इहेए के माइट लाबऽ ब्रह्म बाबा के मतलब महादेव बनबै ले रहेए। त साँझ मे छऽ बजे, नहा सुना क ठोइक देलक एगो बच्चे छलै छोट छिन।
ओऽ।
त कनि फाइट गेल छै जादा तै दुवारे फेरो जादा नै केलियै एमहर किछो एखैन।
हूं हमर सबके इमहर भऽ गेलए मतलब चारि पाँच दिन ब्रह्म पूजा क।
ओ हमर सबके गाँव मे दू जगह होइ छै एगो हमर टोल अलग करै छै आ तीन टोल मिल के फेरो अलग करै छै।
अच्छा
तऽ फेर ओइ बेर अखनि इमहर छै आ फेर ओय टोल बला सब करतै आब।
हँ हाँ और कहियौह।
और बढ़ियां।
कतौ गेलौं हें नै घूमा कऽ?
नै एखन फिलहाल मे नै जा रहल छी कतौ।
अ ओ त अइ साल
कथी?
उच्चैठ भगवती कहियो आएल छियै कि नै?
दू तीन बेर किछ दिन पहिलो आएल छलौंह।
हंह अहाँ सब के तऽ कनि दूर, दूर पड़ि जाइये कनि। अहाँ सके कनी दूर पइर जैत हैत।
दूर तनै आबऽ चाहबै तऽ रोज आइब सकै छियै कीगो घर के बगले के भाई छथिन जे बेनीपट्टी ब्रांच मे जै में एच डी एफ सी के कोनो सेंटिलियन टेंटिलियन में
अच्छा।
तू जाइ छथि रेगुलर उम्हर रोज मतलब पर डे न? सोचने रही तऽ तीन बाद जैत तियै नानी गाँव अगर आबै एखन तऽ नै जेबै आब।
हमर सबके गाँव स बीस मिनट लागै छै जायमे।
ओ बेनीपट्टी केतय अय अहाँके गाँव?
बेनीपट्टी में हमरा सकऽ भऽ गेल दामोदरपुर।
ओहो। ई बड़का गाँव यै की छोट छिन?
हँ नै नै बहुत बड़का छैय के गाँव से छै बड़का।
भऽ गेलै आय हँ सबके कैह दियै ठीक केलौं कैह दै छियै।
हूं।
हेलो।
हँ और कहियौ।
और सब ठीक।
जनकपुर गेल छी कि नै?
हँ जनक जनकोपुर गेल छी दू बेर दू या तीन बेर। फेर जैब जनकपुर एक डढ़ महिना बाद कनि जन्माष्टमी सबके टाइम में।
अच्छा।
एय साल घुमै के प्लानिंग छलैए अगर ई हमर एगो दोस्त ग्रुप में छै न ओकर उनतीस तारीख कऽ तूफान नै उठल रहै दू जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल में। उनतीस अप्रिल कऽ तऽ उकरा देह पर गाछ गिर पड़ल रहै बहुत भयानक एक्सीडेंट भऽ गेल छेलै ओकर। तो पटना में एडमिट छलै तऽ उ कहलियै सही एखन होइ में टाइम लगतै तैरे नै जाइ छियै। आ छोइड़ कऽ चइल जेबै तब फेर झगड़ा भऽ जेतै कनि अलग टाइपवला जे हमर तबियत खराब छेलै तऽ चइल गेला घुमऽ।
ओ
और। और कहियौ मिथला के बारेमे किछ-किछ।
मिथिलाके बारेमे और की कहियौ मिथिला बहुत नीक जगह छै। और मिथिला के आदमी के फिफ फटी परसेंट के आब मैथिली बाजयो नैय आबै छै।
नैय नैय आबै छै आब तऽ आब मतब जिनको सबके नै आबैत हेथिन आब ओहो सब सीख जेथिन।
हँ सीख जेथिन।
अ हँ एमे बहुत के नै आबै छैन बाजऽ।
कथि?
बहुत के नै आबै छैन बाजऽ मैथिली।
हँ हँ। अरे नया नया मे एखन देखबै जेकरा अबितो रहै छै चारि दिन लेल बाहर जाएत ने, तऽ ओहिके बाद तेरेको-मेरेको करए मैथिली बिसरिये जाइ छै।
ओएह ने, लेकिन कतहु रही, अपन मैथिली भाषा बाजयके चाही।
हँ।
आ। हमसभ तऽ एना मैथिलीए बाजै छी, घरोमे बाहरो।
हँ हँ। हमहूँ सभ गाँव गाँवमे रहलहुँ तऽ मैथिलीए बजलहुँ। बाहर गेलहुँ तऽ फेरो सभ सङ्गे सभ रंगक भाषामे बात केलहुँ। गुवाहाटी रहै छलियै तऽ शामित बंगाली आबैत छलय, तऽ हमरा शामिते बंगाली चलै छै।
हँ, ओ तऽ छैहे। जेहन मतलब देश रहैत छै ओहन लोक । तैयो अपन भाषा नहि बिसरय के चाही आदमीके।
हँ हँ, भाषा तऽ अपन लैंग्वेज जे छै से तऽ नहिए बिसरय के चाही।
हँ, अहाँ कतबो हिन्दी बजबै, बीच मे मैथिली बजाइए टा जाएत।
हँ, ई तऽ छै। कोनो-कोनो से शब्द।
ओएह ने, कोनो कोनो मतलब बहुत सारा एहन वर्ड छै जे आहा मतलब मैथिलीएमे मतलब, मैथिलीए बजेबे टा करत।
हू- हू -हू।
ह आ तहन तऽ, तहन पढ़ाइ-लिखाइ भऽ रहल छै?
हँ चलै छै पढ़े में त मोन तऽ नहि लाग होय छै उमर मे, जे सही बात छै।
ह से तऽ छै।
मजबूरिये कारण पढ़ऽ पड़ै छै आदमी के।
हँ सेहो बात छै।
लेल एगो हब बनि गेल छै। एजुकेशन नहि रहतै तऽ किछो नहि हेतै।
ह ओ तऽ छैहे।
आदमी नॉलेज के लेल आब पढ़ाइ नहि करे छै। एग डिग्री के लेल जे भऽ जेते तऽ नौकरी मिल जेते। चीजमे ई हयत त एहि चीज मे नौकरी भऽ जायत बस एतनिए लेल।
हा ओ मतलब अथी डिग्रियो तो मतलब माँगै छै ओ
अरे हमरा गाँव मे आयल छै बी पी एस सी कऽ कऽ कऽ टीचर सभ। आ सहीसँ अगर ओकरा चायर लाइन इंग्लिश के मीनिंग पूछि देतय तऽ बाजल नय हेतै।
ह वेह ना? डिग्रीे मतलब छै हर डिग्रीए बहुत अथी छै।
हँ मेन आब उएह भए गेल छै।
हँ।
आ नहि करबै तऽ कतहु के नहि रहि गेल कोनो वैलुए नहि।
हँ ओहो छै बा पहिले मतलब ओहय पूछे जे ई कतेक पढ़ल छी ओहिके बाद पूछत कि अहा के नाम
कतहु हम जेबो करै छी नया जगह तऽ सबसऽ पहिने इहे पूछय जे, ई नय पूछे जे, अहाके नाम या किछु, कोन क्लास मे छियई बौआ कते पढ़ने छियै या की करै छियै?
ओहेऽ ने, बाकी चीज बादमे पूछय छय पहिले पढ़ाइये के बारे मे पूछय छय्। आप पुछैयो के चाही कियेकी दियो- कतौ छय त, मतलब पढ़ाइए लकऽसारा किछ छै ने?
हँ हँ और अपनासभके लेल तऽ पढ़ाइ किछ ज्यादे इम्पोर्टेंट छै।
और हँ अपना सभके लेल तऽ ज्यादे इम्पोर्टेंट छै।
हुं, और सरकारो अपने सबके दबा रहल छै, हर तरहसँ।
की कर्-
आरक्षण देने छय ओकरा सबके।
आ-
जत रहत अहाँ के रहत सत्तर नम्बर और ओत रहतय ओकरा सबके पैंतीस नंबर चालीस नंबर मिल जेते।
त और सब कहियौ?
और सब बढ़िया अइछ।
अहूँ सबके गाँव घर दिसन बदमाशी सब होइयै।
नै हमरो सबके गाँव घरमे और होइ छै।
चोर सब ई सब रहयै उम्हरो?
बैड, गांव- गाँंव गाँंव दू छै ने, आदमी सब जगह के एक्के छै ने।
ओहै बात छै।
हमर गाँव दिस अख्खन
शहरमे रहियौ चाहे गाँवमे, लोक एक्के छै हर जगह। हेलो- हेलो।